हैलो
जय झुलेलाल
जय झूलेलाल
कीअं आहियो?
ठीकु आहियूं, कहिड़ो टॉपिक सोचे रखियो आहे हा
हा टॉपिक हा टॉपिक अॼु ॻाल्हायूं था, अॼु पाण
अच्छा, कटेजी वई आवाज़ु छा था चओ?
त बचपन जी यादुनि जे बारे में ॻाल्हायूं था हलो
हा हा ठीकु आ हा हीअ सुठो हा हा ठीकु आहे हा अचे
त बचपन में क केतिरो सुठो हूंदो हुयो न बचपन मतलबु हिमहिल वॾा थिया आहियूं त उहोई
बचपन ई सुठो हुओ हो बचपन ई
हा हिन महिल वॾा थियायूं त टैंशनियूं, बचपन में टैंशनियूं त हुनियूं ई न हुइयूं।
न सही आ, सही ता चओ
बढ़िया खाई पी लय कंदा हुआसीं सुम्हंदा हुआसीं वरी उथी करे खेॾंदा हुआसीं वरी सकूल वञा हुयासी, स्कूल जहिड़ी त ज़िंदगी ई कानेका किथे।
हा, सही आ बचपन त बचपन ई थींदो आ।
हा, बचपन जहिड़ी ज़िंदगी आहे या किथे?
कोई कमपेरिजन ही नाहे
हा, न न कहिड़ी ॻाल्हि जी
हुन टाइम ते हुन टाइम ते मोबाइल बि कान हो न? त बार हा, हाणे त मोबाइल मिलियो आहे त सभिनी खे पहिरीं पेरिटी मोबाइल ई लॻे थी
हा पहिरियो त मो मोबाइल न हूंदो हा, मोबाइल न हूंदो हुयो माउ पीउ सां ॻाल्हाईंदा हुआसीं बचपन में
ह खेलंदा हुआ
हा हाणे ॾिसो ॿारनि खे सभु कुझु अची थो वञे न त पहिरों मतलबु कुझु बि पुछिणो हूंदो हुयो हाणे गूगल सां था पुछनि ॿार न त पहिरों माउ पीउ खां पुछंदा हुया ॿार
हा सही सही आ बिल्कुलु
हा अॼुकल्ह त जेको लॻेनि थो ॿारनि खे गूगल सां था पुछनि माउ पीउ सां वधीक ॻाल्हाइनि बि नथा मोबाइल में ई वेठा आहिनि।
हा वई न सही आ
पहिरियों खेॾण वेंदासीं फिजिकल एक्टिविटियूं बि ॾाढियूं थींदियूं हुयूं।
हम, हाणे त इंडोर गेम्स
हाणे त सभु मोबाइल में ई था चवनि की मोबाइल में ई खेॾउ बाहिर निकरन ई नथा। ॿार त फिज़िकल एक्टिविटीज़ कीअं थींदियूं ॿारनि जूं निकिरंदा ई न त।
हू हु सही आ मोबाइल सब बरबाद करे छॾियो।
जी
सभिनीन खे बर्बाद करे छॾियो आहे मोबाइलन।
हा सभिननि खे अॼुकल्ह वॾा बुज़ुर्ग बि ॾिसो था मोबाइल जे बग़ैरह कीअं थी विया आहिन, मतिलबु बुज़ुर्ग बि अॼुकल्ह मोबाइल वेठा हलाइन ॾाढी। हाणे उहे बि छा करनि, हुनन सां ॿार ॻाल्हाइनि ई नथा। त उहे बि हुननि जो बि टाइम पास जो ज़रियो मोबाइल ई थी वियो आ हाणे, छा करणु उहे बि।
हम्म सई।
अॼुकल्ह ॿार ई नथा ॻाल्हाइनि वॾनि सां।
ह वॾो बि नथा ॻालाऐन ॿारन सां।
हा अॼुकल्ह त सभिन खे पैंजी पैंजी मोबाइल मिले थी, बस पैंजे पैंजे कमरे में मोबाइल वेठा हलाइन।
हा वी
न- न वधीक ॻाल्हाइणो आ, न छा!
हा मतलब कान्हे हिकु
हा बस मोबाइल और पाण, बस।
कुझु फ़ाइदा आहिन त कुछ नुक़सान बि आहिन न मोबाइल मां।
हा फ़ाइदा आहिनि त नुक़सान, पंहिंजन खां परे पहिरियों ॾिसंदा हुया, पंहिंजा मतलब कि शा धीअ यो कार्ड वार्ड ॾियण ईंदा हुया घर, हाणे त सब मोबाइल हिते ई था मोकिले रखनि कि, वठो- अचजो।
हा वईी न।
सिक्क हुंदी हुई पहिरियों ईंदा हुया घर कार्ड वार्ड ॾींदा हुया मिठायूं ॾेई वेंदा हुया, ऐं सुट्ठे सां चई वेंदा हुया कि अचजो, हाणे त बस मोबाइल मोबाइल अची वियो आ त मोबाइल में ई कार्ड था मोकिले रखन अंउ चवनि था अचजो, पहिरियों जहिड़ियूं सि कियूं बि न रहियूं आहिन माण्हुनि में, न।
हम, सही आ।
वठंन में केतिरी सिक्क हूंदी हुई परियां परियां जा रिश्तेदार ईंदा हुया। चवण घर ईंदा हुया ख़ास कर शादीअ में ॿिए ॿिए शहर वेंदा हुया माण्हुनि खे चवण।
ऐं बिज़नेस जे हुनजे मामले में बि ॾिसो। बिज़नेस जे बारे में बि ॾिठो ॾिसो न तहां। ऑनलाइन शॉपिंग अची वई आ, त माण्हुनि जो त कई कई ये वठ धन्दो ई चौपट
हा असांखे त मम्मी ॾींदी हुई, पेसा ॾींदी हुई, चवंदी हुई हे वठी अचो, उ वठी अचो। दुकानदारनि खां। हाणे त सभु ऑनलाइन थी वियो आ, त ऑनलाइन ई था घुराए रखनि। त बा्र बि ॿाहिरि वञे कीअं? इअं त ॿार खे ॿाहिरि मोकिले रख अंञा कि वंञो हे वठी अचो, हो वठी अचो, हाणे त ॿार बि ता चवन, मम्मी इहो हितां ई घुराए वठो।
हा, मां त न वेंंदम।
ब्लिंकिट और इह्यो सभु अची यो आ, अॼुकल्ह मोबाइल में
हा। ईटारसी में भी ब्लिंकिट अची वियो।
हा इटारसीअ में बि अची वियो आ, त हाणे सभु उन तां ता घुरायनि भई त ॿियनि जा जेके दुक दुकानदार वेठा हिनि हुननि जो त कमु ई चौपट थी यो आ न सॼो
हा वई ॻाल्हि आहे न वही आ।
हम्म
ॿियो ॿुधायो?
बि्यो सभु बढ़िया, तहां ॿुधायो छा खाधव रोटी?
मां अॼु त दाल चांवल ठाई हुई न
अच्छा
तहां छा खाधो?
अना त मां कुछु न खादो आ, ॿाहिरां खाई आई हमि नाश्तो। हाणें ॾिसां, ॾिसां ती कुछ बि खाई वठंदमि।
अच्छा।
हा
सही आ, हा
हम्म
त तहांखे टाइम मिलंदो आ माउ पीअ सां ॻाल्हाइण जो?
हा ॻाल्हाईंदी आंन शाम जो ई ॻाल्हायो मांन्।
बियो पढ़ंदा कहिड़े कालेज, घणा कलाक पढ़ंदा आहियो तहां?
मां चारि पंज कलाक त पढ़ंदी आहियां।
अच्छा?
हा।
हम्म।
चार पंज किलाक बि कुछु नथा लॻनि।
घणें -घणें कलाक उथंदा आहियो?
जी?
सुभाणे घणे कलाक जो उथी वेंदा आहियो तहां?
अच्छा, मां मां सते बजे उथंदी आहियां। अठे बजे मुखे कोचिंग वञिंणो पवंदो आ।
अच्छा बस सां ई वेंदा आहियो तहां?
हा बस सां वेंदी आहियां, त जल्दी उथण जल्दी निकिरणो पवंदो आ।
हा।
हिन करे त सते बजे उथंदी आं, तॾी अठे बजे वंञीं
त घरु घरु घरु घणें कलाक ते अची वेंदो आ तहां?
अं घर ईंदी आहियां मां ट्रीं वजे।
टी बजे ॾाढो आहे। ॾाढो देरि लॻी वेंदी आ।
ह हा न टाइम लॻंदो आ न छहे सते घंटे यी हुंदी आ कोचिंग
हम्म
हं।
घरु ईंदा फ छा कंदा आयो आराम कंदा आयो।
हा थोरी त आराम कंदीयां पो उथी वई वरी पढ़ाई कंदी आहियां। अॾ त कोचिंग न वयम् मां।
हां।
त हिन करे अॾ ॿाहिरां आई हुयम त थोरो घणो कम हुयो त कम कयो। त हिन करेे न वनयम्।
घणी फीस आ हुतांजी?
अ मुंजी त आहे पंजाह हज़ार।
पंजाह हज़ार।
हा न न मुंहिंजी आहे छन महिनंजो। पंजाह हज़ार।
छेह महीनन जी हिकु महीने फी केतरी आ?
अ हिकु महीने जी वई मतलब अठ। अ साढे अठ हज़ार।
हिकु महीने जी साढे अठ हज़ार अच्छा।
हा।
ठीकु आहे।
हा।
हं हं। ॿियो बस ॻाल्हायूं प्या। ॿारहां हिकु कलाक थी वेंदा आहिन। ॿारह या हिकु व़ॼी वेंदानि कॾी कॾी।
अच्छा। बढ़िया आहे।
ॿियो ॿुधायो ॿियो ॿुधायो?
ॿियो बढ़िया ॿियो तां हिते इंदौर में छा छा घुमी वरतो थव?
इंदौर मामा उ ओॾे पीअ अन्नपूर्णा मंदिर वयम् मामा। छप्पन वेईयां सराफ़ा वईयां। ऐं रणजीत हनुमान मंदिर व फिनिक्स मॉल वई आं। अं हिम् हिमकारी मन। एयरपोर्ट एयरपोर्ट जे पासे में हिमकारी मंदर आहे। ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उ तांखां छा आहे की न फ्लाइट ॾिखामे थी। हिकदम प पास पासन।
केहड़ो मंदर आ?
हिमकारी जैन मंदिर।
अच्छा जैन मंदिर आ अच्छा मा।
हा हुनन जो नालो आहे। नच ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हुतां खां हिकदम नज़दीक मां स्लाइड ॾिखामिंदी आ।
अच्छा अचछा बढ़िया आहे।
हा हा।
हं।
हजु हिकु बा।
हां। ॿियो ॿुधायो, छा था कयो ॿियो हाणे?
ईयई मोबाइल ॾिसां पई, त तव्हांजो कॉल आहियो। तहांजो छ ल? काल ही नथो लॻे पर अलाए छा छा नोटिफिकेशन पोर्टल ते ईंदा आहिनि। मां पर त सम्झ में ई नथो अचे भई।
अच्छा! छा नथो सम्झ में अथव जीअं की?
अरे जीअं कि न मां कंहिंखे बि लगाईंदी आहियां न कॉल, डायल कंदी आ त कॾी हुननि जो बिजी ईंदो आहे, न बि हूंदो साम्हूं वारो बिजी, तॾी बि हुनते बिजि
त मूसां गॾु बि उहा ई प्रॉब्लम ती
अई ऐं अई फिर अ अलॻि हिय वारी अलॻि दिक्कत आहे की इनिशिएटिंग कॉल अई अलाए छा छा लिखलु तो अचे वन ऐटी मिनट् एक्सीडेट अलाए छा आहे।
हा जीन जो वन एटी मिनट थी विया आहिनि न, हुनजो वन एटी मिनट मतिलबु हुननि खे हाणे कॉल न लॻी सघदो आ।
न हुननि खे पहिरीं मां ॻाल्हायो ई न आहे इएं ई तो अचे हाणे, सम्झ में ई नथो अचे भई। हुन माण्हूनि सां मुंहिंजी ॻाल्हि ई न थी आहे त वन एटी मिनट कीअं हुंआ?
न अरे मतिलबु की साम्हूं वारनि जा वन एटी मिनट मतलबु की टोटल ॾींदा आहिनि टीह कॉलन मेंं वन एटी मिनट आउट गोइंग इनकमिंग टोटल मिलाए वन एट टी मिनट ॾींदा आहिनि। त हुन में वन उननि जा वन एटी मिनट कंपलीट थी वेंदा आहिनि न। त पो इनकमिंग बि न वेंदी आ उननि वटि, इहो तव।
अच्छा, त बिना कॉल करे वन एटी मिनट थी कीअं सघंदो? कॉल न न न मुंहिंजी कॉल वई न हुननि जी अची वई मूं वटि।
अच्छा अच्छा
मींयुं तो थीए न।